ऐल आवाज।
आवाज आबि गेल कीसभ भऽ रहल छैय।
छौ नहि एखन राति के खेनाइ पिनाइ
अच्छा ओझुका खेनाइ पिनाइ शुरू भेलै आब।
शुरू भऽ गेलै ये।
ह आब तऽ अपन सभके बनि रहल छैय। आब तऽ अपनसभके पाबैन आ झब रहल अइछ।
हँ राखी।
राखी अइछ सावन सावन के ई सोमवारी अछि मधुश्रावणी भेल राखी
हँ आब आबसँ पाबनिसभ चालू भऽ जायत।
पाबनि सभ चालू भऽ गेल आबसँ।
तऽ
आब तऽ जाबै तब सामा नहि होयैत ताबत तक पाबनि चलैत रहत। आ सामाके बाद जेसभ रैब शनि करती तिनकासभके रैब शनि रहत।
आब एखन से चालू हए तऽ आब लगले रहत।
लागले रहत। राखी आबि रहल अछि राखी अपना सभके भाय बहिनके पाबनिके बहुत पैघ मानल गेलै हँ। पहिने तऽ छलै जे पैघ सभ राखी बन्है छलै भाय बहिनके एतेक नहि छलै प्रचलित। आब तऽ सेहो सभ भऽ गेलै हे। भरदुतियााससँ बढ़ि कऽ राखिए केऽ भरदुतिया से बेसी अपना सबके भरदुतिया के छलै भाय बहिनक के आब तऽ ओहिस बेसी भऽ गेलै हेन। राख कऽ एक हिसाबसँ देखल जाय तऽ राखी इहो छैय ने जे दूरोसँ अहाँ पठा सकै छियै। आ भरदुतिया तऽ छैय जे भए एयलथि तिनके से नोत लिअ। की कहलियै की कहलियै।
हां कहु।
कहलौ जे भ एक हिसाबसँ राखीके जे एते प्रचार भेलै सेहो नीके भेलै। भाय बहिन के आशीर्वाद भेटै छै।
बहुत नीक खेनाय-पिनाय नीक नीकुत सोहो बनाउ। उहाए नाम भाय के नाम पर। पहिले तऽ लो पहिले तऽ लोक उठ कऽ भोरे उठै छैलाए। भाय सब औतय तिनकर स्वागतमे।
अखनो साएह छै, लेकिन गाममे तैयो छियै अखनो।
बहुत छै शहरो मे। बच्चा सब राखी के बेसी मानै छै आ सबसे बेसी ई रहै छै जे ओकर गिफ्ट की भेटत।
बहिन, बहिन सबके तकरे बड खोज रहै छै।
बहुत बेसी रहै छन, ओ की देलैन ओ की देलैन हमर सबके जवाना मे छलै ने दू रुपया देलक तऽ बड खुश। आब तऽ पाँच सौ दियो न दियो मुहे लटैक जाय छैन।
दूए रुपया देनहारे बेसी छलै हय।
तऽ ओयमे बेसी खुशी लगै छलै।
खुशी लगै छलै। आ दू रुपया के आएबो जाय छलै बहुत किछो।
आर आब जे पाँचो सौ दै छैन तऽ आब किछ नै बहिन ले तनी मन दुखिये रहै छाए। हमर घरमे तऽ दस हजार के मांगल गेलै हय।
अच्छा।
जे दस-दस हजारके दुनू बहिन कहलखिन हन। तऽ ओ कहलखिन छोड़ दियौ, राखी आब एगला साल बान्हब ए बेेर छोड़ दियौ।
अच्छा।
हम अहाँ सबके नाम से राखी बैन्ह लेब। आ अहाँ सब अपन-अपन पाइ राएख लियो। ओना ई छै जे मोन लागल रहै छै एकटा पाबैन छै तऽ भाय बहिन के एक दोसरके सबके अपन मोन पारलक जते भाय छै, जते बहिन छै।
ओना तऽ सब अपन खायते ले किन एकटा तऽ एकटाके पाबैन आएब जाय छै बीचमे तऽ ओय ओ एकटा अलग रहै छै। ओय मे ई बनाएब, ओ बनाएब। अलग उत्साह रहै छै।
आ भाय-बहिन के प्रेमो देखल जाय छै नै। दूर-दूर से भाय सब अबैत छै।
आबै छथिन हुनका फेर राखी बनहियौ, खाय ले दियौन। ह,
राखियो के छै, जे ओ ओ जे बन्है छथिन तऽ ओ कृष्ण भगवान! वला जे खिस्सा छै। जे द्रौपदी जे ओ जे मारलखिन ओकरा। शिशुपालके, चक्रसँ। ताहिसँ जे हाथ कटलनि, तऽ ओ खून निकलय लगलै‌।। तऽ द्रौपदी एलखिन तऽ, द्रौपदी अपन आँचर्यके कोर फाड़ि कऽ हुनका हाथ के बान्हि देलखिन, ऊगरी के। तऽ ओ कहलखिन जे, हम अहाँ के एक- एक धागाके मूलय चुका देब, से जखन द्रोपदी चीड़ हरण भेलनि। तखन ओ जखन कृष्ण भगवानके बजौलखिन। तकर बाद कृष्ण भगवान! एक -एक टा सूत के ओकर
ओकरा रक्षा केने छलखिन हेँ।
ओकर मूल्य चुका देलखिन, से ओहि दिन हुनका ओ वरदान देने रहथिन, तहिसँ। आर कहल जाइ छै, जे ओहिसँ राखियो शुरू भेलै। उएह जे एक -एकटा सूत से छै, तऽ ओ सूतके बहुत महत्व छै, तखन तऽ आब तऽ त पाँच सए, हजार, दू हजार, सोनाके राखी, तऽ चानदीके राखी। शुरू भऽ गेलै हँ।
आब तऽ कनि फोटोओ दुआरे भऽ गेलैए।
फोटोओ दुआारे भऽ गेलै।
फोटो हँ, देखाबामे!
आ बहुत गोटा इहो भऽ गेलै है, आब ओहि चक्करमे जाइओ नहि रहल अछि। किया तऽ सए पचास दऽ देतै तऽ बहिनके मुँहे लटकि जेतै। आ ओकरा लग पाँच सो, हजार, दू हजार, रहतै तखन ने देै
ओ तखने जेतै।
आ नहि देलकै तऽ, ओ ओहि ल मोन ओकरा दु
त्यौहारसँ पहिलके लोकके बढ़िआँ छलै है।
बहुत बढ़िआँ छलै।
पहिले जादा मनोरञजन छलै, आब बस दिखावा छै, तैयो छै।
दिखावा छै, जे जतेक देलक से ततेक नीक भेल, ततेक नजदीकके भेल। अपनो भाय अगर कम दऽ देलक ‍तऽ मुँह लटकि गेल, अगर दोसर भाय ओहि जगह पर आयल बेसी दऽ देलक, त ओरा पर कनि बेसी खुशी
बेसी खुशी भऽ गेलहु।
लेकिन से नहि हेबाक चाही, पाबनि छी। पाबैन के बढ़िया सँ मनेबाक चाहि।
तैयो बहुत नीक छै, एहि बहाने लोकसभ अपन अपन काजमे लागल, बहुत
फोनके जे जमाना भऽ गेलै, तऽ ओहो बहुत नीक भऽ गेलै ने। जे फोन पर सभ अपन -अपन भाय -बहिन, पहिने मसिऔत, पिसिऔत, ममिऔत, एते के नहि सम्व छै जे पठा सकतै। बीस टा, पच्चीस टा, कतयसँ पठेयतै। तखन त फोन छैय, त सब से। अपन गप कऽ लैय‌ राखीके दिन, भायओ के इच्छा रहैत छै, जे सभ लग तऽ नहि जेतै कतहु एके ठाम जेतै।
दिकत छै सभठाम गेनाइ त सभके लेल।
हँ, फोन जे भ गेलै त से बहुत सुविधा क देलकै। जे ओहि दिन अपन सभ फोन पर गप क लियै आब त और बढ़ियां ग्रुप कॉल भ जाइत छै त एके एक बेर फोन करियौ त सभ सब से गप भ गेल, जते भाय छै ज छथि। ओ सभ हमरा त राखीमे भोजे भ जाइए। हमरा ओत त बारह तेरह गोटा अबै छथि हमरा अपनो चारि टा पाँच टा भाय सभ बेर अबिते छथि। और अनन्याके त अबिते छथिन भाय सभ हमरा त पूरा दिनक रहै छै त्यौहार। चलै छै, सभके रहै छै। जकरा ओत जतेक गोटा छै। सबके त रहिते छै। कम या बेसी जे रहै।
तैयो एखनो गाममे आ शहरमे बहुत अन्तर छै।
बहुत।
गाममे एखनहु सैह देखै छियै सभ अपन पहिलैओ छलै पहिले त छलैए नहा सोना क भाय सभ तैयार भोरे
आबो छै, गामोमे पैघोसभ बन्है छै जे घरमे रहलथि पैघ सभसँ पैघ जे रहलथि से सभ ओना त सभ पैघ अपन एक दोसर के छोट के बान्हि दै छ ओना जे सभ घरमे सभसँ पैघ रहलथि ओ सभके अपन बन्हलखिन तैमे मौगी सभके दहिना हाथमे बन्हलथि। पुरुष सभके बामा हाथमे बन्हलथि। सभ सभठाम गेल राखी बन्हबै लेल आशीर्वाद लेलक सभ। जतेक जे बुजुर्ग छथिन तिनका सभसे तकरो बहुत महत्व छै एहिमे।
अपनासभमे हरेक पाबनिके बहुत बेसी महत्व देल गेल छै।
बहुत बेसी, आ सब सबटाके नियम छै, मनैलो जाइ छै। सब कम के बेसी, सब करत।
करत, सभ करत।
त इ सभ चीज देखबै त बहुत, आ ई देखबै त बच्चो सभ अपना सभके एकर पूरा मानै छै। एखैन तक त ई जेनरेशनके बच्चा सभ क रहल छै। ओकर बाद त भविष्य आब की देखतै से त नै बुझबै एखन। इहोसभ अपन अपन सत करत।
करबे करते अगर सब तत्पर रहते अपन पाबन के बढ़बैके लेल तऽ बच्चो सभ सिखतै
बच्चोसभ सिखतै आर आब जे मोबाइल भऽ गेलै ने तऽ आब की कऽ देलकै जे सब एक दोसर से जुड़ि गेलै हँ। पहिने छलै जे आब एहन समय भऽ गेलै हेँ जे कोइ कतहु नहि जा सकैत छैय, हम अहाँ लग नहि जा सकैत छी अहाँ हमरा लग नै आब सकै छी। तऽ बच्चा केना चिन्हतै ई मासओत भाय छी कि मम्मियओत भाय छी कि पितियोत भाय छी। तऽ फोन जे के है से सब जगह सभ जगह पर खरापे नैभेलै हेन। खराब छैय नीको बड छैयओकरा अहाँ जेहन जेहन देखियै। ओ तऽ अपन अपन तरीका छैय देखैके नीक देखबै तऽ नीक देखायत खराब देखबै तऽ ते खराब देखात। से तऽ अपनो सभमे छैय जेहन मतलब सोच रहत ओकर बारेमे अहाँके तहि सोचाइत रहत। ठीक ठीक सोच रहत तऽ ठीके सोच आत नहि रह रहत नै सोचात। से सभ तऽ होइते छैय। आ सावनमे तऽ तकर बाद सेल सेहो लगैए सौंसे। हमरा सभके तऽ बड सेल लगे छैय कोनो दुकान एहन छैहये नहि जाहिमे सेल नहि लागत।
हँ अहाँसभके राँचीमे तकर बहुत बेसी अछि।
बहुत बेसी तऽ मेला लागत। ओहो एकटा पर्वे भऽ जाइए। ओ सेलो देखनाइ एकटा पर्वे छी।
आब ओकर तैयारी करू राखीके सेलके फायदा
सेलके फायदा ओहिमे सेलमे जाउ ओ लिअ। आ से कोनो दोकान एहन नै ने छैय जाहिमे सेल नहि लागल छैय।